जी।
हलो, जय झूलेलाल! जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल!
केड़ो हाल आ?
ठीक लॻो प्यो आं, ॿुधाइ भाई आहें काथे?
इते काॾे वेंदास?
अलाए ॿा, बिज़ी लॻी पया आहिन माण्हूं सभ।
न बरसात जे करे काॾे वञण थे ई नथो, क्लासिस खां बि छुट्टी वग़ैरा आहे, सभ।
हा, बरसात बि हालत ख़राब कई, बरसात बि हालत ख़राब कई आ।
अॼ ट्रे ॾींहं थ्याइन, कलासिस सां छुट्टी आ, ख़बर हुजे हां त होॾे कंप्यूटर क्लास वञा हां न।
हां
हा त, ख़बर न हुई न त शै सैटर्डे, संडे पंज ॾींहं इहे ई थी वञन हां मुंजा।
कम थी वञे हां न हू, बि
हा, त हाणे केर चवे, ॾिसूं हाणे वरी बि न त पो मां थ्यो, टैम मिल्यो त अॼ ई न त वञी ती ॾिसां, छा था चवन छा न।
उहोई न बसात अलाए बम्बे में केतरी आ, मुंजी बेबी वई कान बॉम्बे अॼ।
बरसात बॉम्बे साइड जाम आ, जाम हद खां वधीक।
हा, अॼ हेॾे बि प्रॉब्लम आ, बदलापुर खां कर्जत काई ट्रेन नथी वञे, लोकल ट्रेन।
त उनजे करे त सर अॼ क्लासिस, कोई अंमरनाथ मां बि ईंदो आ न क्लासिस ते, कोई किथां ईंदो आ। पाणी भरजी वयो आ।
हा त, बदलापुर ताईं बदलापुर ताईं लाइन चालू आ, बदलापुर खां अॻते बंदि आ।
हा त, अंबरनाथ वग़ैरा साइड, हितां ईंदा एन माण्हूं, पंजे नंबर में पाणी भरजी जी वयो आ, किथे कोई पहिंरे नंबर मां ईंदो आ, कोई किथे, किंनजी एरिया में पाणी भरजी वयो आ।
हू हूं हूं हूं, बराबर, हा ॿयो ठीक आ, हाणे त बरसात अञा हलदी न हफ़्तो खंन त।
हा, कम कार कीअं तो हले?
कमकार बरसात जे करे थधो थी वयो आ, सफ़ा।
बरसात में सभिन जो आ, सभिन जो ईअंईं आ।
पर मुंजो, ॿिन महींनन खां थधो थी व्यो आ, ॿ महीना पहिरौं फुल हुयो ट्रे महीना पहिरौं, पहिरौं ट्रे महीना पहिरौं टाइम
बेसण अगर तव्हां विकणंदा आयो त, तव्हांखे त बरसात में त बेसण जाम सुठो सेल थींदो हूंदो न पकोड़न जे करे?
न मां पकोड़ा पकोड़न जो बेसण अलॻ थींदो आ, मुंजो मेन्युफैक्चरिंग जो बेसण अलॻ थींदो आ। त मूंखे मेन्युफैक्चरिंग जो बेसण आ, पकोड़ण जो नाहें।
उन ऐं, हिनमें में छा फ़र्क़ हूंदो आ?
उनमें छा हूंदो आ, पीसाईय जो फ़र्क़ हूंदो आ। जो पकोड़न में बेसण आ, न उहो पथर जी चकीअ ते पीसबो आ। ऐं मैन्युफेक्चरिंग जो बेसण, लोह जी चकीअ ते पीसबो आ।
त असांजो अंदर आ न पथर नाहें, हिन में सॼो लोह जी चकी आ हिन में हमर हूंदो आ, ह हथोड़ो, हिक क़िस्म जो, हमरिंग मशीन थींदी आ, त हीअ दाल खे टोड़ींदी आ।
अच्छा
हा चिक्की हाणे दाल खे पीसींदी आ मां गोल गोल घुमाए घुमाए टोड़ पीसींदी वेंदी आ हींअ सब टोड़ींदी टोड़े करे अटो कंदी वेंदी आ।
अच्छा।
हा ॿि पैसनि में जाम फ़र्क़ु आ, भले दाल साॻी हूंदी आ।
हा
हा पर हे मैन्युफैक्चर वारा वधीक पसंदि कंदा आहिन मिठाई वारा थिया नमकीन वारा थिया।
या इन टाइप जा जेके माण्हूं आहिनि
त हाणे वरी रक्षाबंधन ईंदी त चालू थींदा न मिठायुनि वारनि जी सीज़न।
हा उहो त सीज़न हाणे छा आहे मुंहिंजो छा आहे मेन ग्राहक आहिनि पानीपुरी वारा।
हा।
त हाणे छा बरसात में माण्हू पानीपुरी बि घट खाईंदो आ।
हा।
हा खटी शइ आ, अच्छा व बरसात में शादियूं बि न थींदियूं आहिनि।
त न थींदीयु इन, उन करे हाणे छा इहे ग्राहकी मुंहिंजा ग्राहक आहिनि मेन पानीपुरी वारा।
हा।
उन वट धंधो न हूंदो त मुंजो बि धंधो घटिजी वेंदो आ।
हा।
हा, बस पॉब्लम उहो ही आ। ऐं ॾिसूं वरी हाणे स्कूल बि हाणे खुलिया त आहिनि पर छाहे बरसात जे करे कोई निकिरंदो ई न पानीपुरी खाईंदो ई न
स्कूल बि चङे सां त बंद किया थऊनि गवर्नमेंट वग़ैरह बॉम्बे साइड में कॉलेज स्कूल बंदिया कया त उनि।
हा बरसात बि त केॾी आ, सुभाणे ॿारनि खे कोई प्रॉब्लम थिए कोई पाणीअ में ह वञे हाणे वेझो ॿुधो बॉम्बे में हिकडो ॿारु बुॾी वियो पाणीअ में। नाले में। त गवरमेंट खे त ध्यान ॾियणो आ न, केरु ध्यान ॾींदो जे ग गोवरमेंट ध्यान ॾीदी त उहो स्कूलन वारा हे हो ज़बरस्ती घुराईंदा एक्शन ॾींदा
हा।
एबसेंट ॾींदा ॿारनि जो पढ़ाईअ में परेशानि थींदी हाणे गवर्नमेंट स्कूल ही बंद कराए छॾिया। त कोई एबसेंट थींदो ही न नी।
ऐं जे वॾा स्कूल आहिनि न उन्हनि वरी ऑनलाइन चालू करे छॾिया आहिनि।
अच्छा
हा माना ज़ूम ते हा जीअं कोर्स कमपलीट थे। हाणे मुंहिंजो भाणेजो आ हुन जो ऑनलाइन क्लास, स्कूल चालू आ।
अच्छा
हा कोर्स त न हुन हिसाब ॿार छा एक्टिवेट हूंदा न। न त उह घर बही था रहनि छडो टाइम पास था कनि न।
हा इहा बि हिक ॻाल्हि आहे ॿि ॻाल्हि छाहे कोर्स भाई पूरो करण जो बि हूंदो तनि न भाई हिकु पीरियड। पो घाई घाई में वरी स्कूल में ॿार चंॻीतरा न समझनि भाई हिक महिल सब। ॻाल्हियूं कीअं सम्झ में न ईंदियूं हेॾे घर में ॿार वेही अॻो पो तंग थिए। त थोडो घणो पढ़ाई होमवर्क वगैरह ॾींदा भई कें कयो आ कें न, पढ़ी ईंदा लिखंदा कंदा।
न त छा आहे, ॿारन जा जीअं पो जीअं पढ़ाई निकिरदी ती वञे हीअं कंटीन्यू रहंदा न हुनमें।
हा इहा बि सुठी ॻाल् आ, जाम सुठी ॻाल आ।
अऊं हा, ऐं भाणे जो ऑनलाइन चालू आ।
ऐं मुंजी बेबी आ। उहा बि ऑनलाइन कम करे ती पई, जॉब करे ती पई, हाली ॿ ट्रे ॾींहं थिया आहिन।
अच्छा माना घर में ई कमु ती करे, घर खां ई कमु ती करे।
हा, घर खां ई कमु ती करे, ऑफ़िस में न थी वञे। अॼ पर कल वई हुई ऑफिस में। पर हिन जी टीम मां कोई बी ॼणो न आयो हीय अकेली वई हुई।
त मां उहो ई ती चवां, बरसात हेॾी अंधेरे सां ई जाम बरसात त वञे ई नथी पई
हा, त इन लाइ इय अॼ बी न वई पुछयईं फ़ोन करे। चई, हिन टीम मां कोई बी ॼणो न आयो आ, हिक ॼणो बी न आयो आ त इहा ऑनलाइन कंदी ती रहे।
हा
हा
पो हुनखां कंपनी लैपटॉप वग़ैरह ॾींदी हूंदस भई घर मां कम कर।
हा त कंपनी लैपटॉप ॾई कंदी आ न, हुनमें हुनजा सॉफ्टवेयर बी हूंदा आइन हुन में हुनजा प्रोग्राम हूंदा आहिन। उह छा आहे, इय पंहिंजे कंप्यूटर ते कम न करे सघदी आ उहो। त हुनमें जेको कंदी, त उओ कंपनीअ खे हुन जो रिकार्ड मिलंदो आ, इन लाइ कंपनी पैंजे लैपटॉप सां कराईंदी आ।
हा, लंच ब्रेक वठंदी हूंदी, वरी वेहंदी हूंदी। कम ते उथंदी, चांहि पीअंदी हा।
हा, सुबुअ ॾहें बजे साढी ॾहें बजे कंप्यूटर ते वेही ती रहे पई। कंटीन्यू कंदी ती रहे पई। मीटिंगूं वग़ैरह थींदी तस कंप्यूटर ते, मोबाइल ते।
हा, जाम थींदियूं आहिन। घर वेठे कम पाण ख़बर तव वधीक हूंदो तव, इहा ॻाल केंखां बी पुछो। मुंजो भाणेजो बी घर वेठे कम कंदो हो न। चवंदो हो, ऑफिस खां वधीक हिते कलाक वधीक आहे मीट जाम तियूं थियन, हुन में वरी मीटिंग में पिनड्रॉप साइलेंस खपे हिकदम शांती हुजे, रूम में कोई बी न हुजे, त केंजो बी आवाज न अचे। थोड़ो बी डिस्ट्रबेंस थियो न त भई जाम इयो थींदो आ।
परेशानी थींदी आ पो।
जाम-जाम परेशानी थींदी आ, त हिन करे घर खां कम न करण खपे। त न घर में ॾिसो केॾीमल कुछ कोई अचे तो। घर जी माना घिंटी त वजंदी न भई कोई आयो।
ॾिसो, उहा ॻाल न आहे, जेंखे घर वॾो आ जीअं असांखे हिन ब रूम हाल आहे।
हा
ॼणऊं ट्रे असां हिक रूम में वेठा हूंदा आऊं ऐं गुड़िया खे छाहे हिकड़ो रूम एक्स्ट्रा ठयल आ।
हा
त उहा अकेली वेही कंदी आ। त मां चयो वर्क फ्रॉम होम में हुनखे इयो फ़ाइदो कुंडिन जा धिका न खाईंदी।
हा
हा, ख़र्च भाड़ा फालतू न कंदी इअं घर में रोटी खाईंदी।
हा
अ सुबुह सुबुह जो साढी ॾहें बजे कमु चालू थी करे पंजे बजे ताईं हिन जो कमु पूरो थी वेंदो आ।
हा।
अच्छा ऑफिस में छह बजे पूरो करे हुन खां पोइ अचे।
न हिते हाणे हिनखे कुझु कान्हे जेके घर खां कमु कंदा आहिन मुंहिंजो भाणॆजो चवंदो हो। ऑफिस में असां पंजे छहे ताईं कयूं न हिते अठे अठे ताईं वेहणो पवंदोयसि। कंपनी चवंदी आया ईन ॿाहिरियां हिननि खे कर हे कर उहो कर। मीटिंग अटेंड करेें न जेंडर में भई।
ॾिसो न जे हुन ॾिसो घर वेठे ॿ कलाक वधीक बि कमु कयो। त हीअं त जीअं जीअं तीअ बम्बे वञे त बम्बे वेंदा वटि चारि कलाक लॻंदा चारि कलाक लोकल। में धिका खाइण खां अ जेु ॿ कलाक घर में कमु करे त उहो वधीक सुठो आ। हितां पाणी जो सॼो अधेेरीअ में रहे थो अधेेरीअ में कमु हूंदुसि। उन अधु कलाकु वञे अधु कलाकु अचण थी। कलाकु वञे थो अच्छा धिका खाए हुनखां उते कमु करे घर वेही कलाकु ॾेढ त उहो वधीक सही आ।
हूंम।
मां त चवंदोआ वर्क फ्रॉम होम में ॿार ख़ुशि था थियनि।
ख़ुशि था थियनि पर हिकिड़ी ॻाल्हि अथव को ऑफिस में वेंदा न माण्हू ऑफिस में कीअं असांई। जीअं मां जॉब कई असां माना घर में क कंहिंजो मूड कीअं क ऑफिस में वञी करे। खिल मस्ती कंदा हिकॿिए सां ॻाल्हाईंदा कंदा। घर में वई, वई कंटीन्यू वई, वई। घर मां कमु कंदो आहेय न हुनज जो दिमाग़ चिनता कमु न कंदो तव इहा ॻाल्हि कंहिंख खां बि पुछो। कहिखा बि।
हर कंहिंजी पंहिंजी सोच आ। हाणे असांजी गुड़िया अॼु पंजे छें बजे कमु पूरो थींदुसि पंजे छह थींदा घरां लही, हली वेंदी आहे चकर ॾियणु वेंदी। असांजी पुराणी साहेड़ियूं अथसि हुननि सां मिलंदी नाश्ता खाईंदी राति जो कलाकु। उ उते इंजॉय करे ईंदी आहे हुन सां मिली ईंदी आहे त हुनो रो अटोक न के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके निकिरे आदत ई न हूंदी आह। उनखे परेशानी आ।
हा माण्हू घर खां वेईी, वेई, वेईी क घर खां कमु कंदो आ न हुनज छा ऑफिस। में वञे न माण्हू हिन हुन सां ॻाल्हाईंदो। ॿियो ॼणो कोई ईंदो हुन सां ॻाल्हाईंदो कोई कुछु पुछंदो कुछु ॻाल्हि कंदी कोई टॉपिक निकिरंदो। त खिल मस्ती थींदी आ न त कमु करण में बि मज़ो ईंदो आ ऐं दिमाग़ बि सही रहंदो आ।
न, न, उहा ॻाल्हि सही आ।
हा।
ॾिसो न हर शइ जो पंहिंजो बैनिफिट आ।
हा।
उते थिए थी एक्टिविटीस थिए थी उहा पंहिंजो बेनिफिट आ। अच्छा हुते वञ त कमु। कंपनी वॾा स्कीमूं ॾींदी ऑफर ॾीदी आ, अच्छा नश्ता पाणी बि। ॾीदी आ फ्री में हा गुड़िया हिन हा चांहि ॾींदी आ अनलिमिटेड। अच्छा ओवन अथनि हितां रोटी खणी वेंदी आ गुड़िया हुते ओवन में गरम करे खाईंदी आ।
हा।
हा कैंटीन वग़ैरह अथस कंपनी वॾयू न त फैसिलिटियूं बि आहिनि।
सभिनी कंपनिनि में सभिनी में।
हा, लोकल दुकानदार थोरी इहे फैसिलिटी ॾींदा।
पो थोरी ॾींदा, वॾी कंपनी में सभिनी सां हलंदा असांजी जेका मुंहिंजी कोटक आ हुन में ई आ। गरम करे खाओ कयो सभु हुते आहे न ओवन वग़ैरह सभु।
हा
मां हिते हूंदी हुअमि रीजेंसी हिते बि हुनमें हूंदी हुई माण्हू घर मां खणी ईंदा हुया रोटी मंझंदि लंच टाइम ते ॾेढ ॿी बजे गरम करे खाईंदा हुया
हा त उहो थिए थो न, त उहा फैसिलिटी आहे ॿिए किथे नाहे, कंपनी जो बेनिफिट मिले थो पियो
त तव्हांजे गुड़िया खे नास्तो वगैरह बी मिलन्दो हो सुबुह जो?
चांहि बिस्कुट अलाए छा कुझु थोरो घणो शाम जो इवनिंग नाश्तो
अच्छा इवनिंग नास्तो हम, अच्छा शाम जो नास्तो
हा शाम जो छा आहे सुबुह जो ॿार खणनि न
हा
त सुबुह ॿार खाई था वञनि त उन करे उन खे नथो मिले पियो पोइ छाहे मंझंदि जो खाईंदा आहिनि हिकु बजे लंच टाइम थींदो आहे लंच टाइम पूरो थींदो आहे पोइ वरी शाम जो चईं बजे बजे पंजे बजे थोरो घणो स्नैक्स वग़ैरह ॾींदानि।
हा साढे ट्री चईं खां चालू कंदा हूंदा भई पंजे बजे उवई कमु पूरो आहे साढे ट्री चईं खां
हिकु मिंट हिकु फोन थी अचे हिकु मिंट
न न न न न कंटीन्यू कयो फोन न कयो ॿ मिंट में ख़ाली पूरो थींदव हाणे ॿीं मिंटे में पूरो थी वेंदो हलो
हलो
हा, तव्हां चालू ई रखो हा हा अचे थो न मा चयोमाँव ॿ मिं बसि हिकु मिंट में ॼाण पूरो थियव बसि
कोई ॻाल्हि न आहे उहो त खणी अधु मिंट पयो आ पूरो न हिकु फोन हुई अर्जेंट भेणीअ जी फोन हुई भेणए सां कीअं न ॻाल्हायां
न ॻालहायो वांदो न आहे बट चई सघबो आहे न भ ॿ मिंट
हा न हुन जो कमु अहिड़ो हुयो न मजबूरी हुई हुन खे ॻाल्हाइणो हो। बस हुनखे न्यापो ॾियणो बसि हेतिरे बजे मिलजांइ
हाणे अधु मिंट आहे हुनजे करे वरी इहो थी वेंदो न सॼो
न अधु मिंटे पूरो थी वियो असांजो बि हुनजो मैसेज मिली वियो मूंखे
हा अघ हा
हलो ठीकु आ पो गुरुद्वारे वञा थो मां मिलंदोमांइ शाम जो